वहाँ पे चलू धूपमने रहान । यस बलो ।
हँ तऽ काल् जे छै इंतजारे मे सब बैसल रहि गेलै पापा त हमर कहल गब इम्हरो से नहि भेजबै ईसभ झंझट। खतम कऽ देमहर उमहर। त भेजा भेजीवला । मुरू अपने सबके घर छ जाइत छै। पाँच ग घर सब छै न। हं । बेसी -एग के छै एगो -इहा मुखिया। मुखिया जी घर छै -आ एगो छै अथी कहै छै उ।
कलकुमड़ दी होत।
बाल कुम्ड ददियत। तऽ एगो हमर छै मौसीोतऽ हमर त- मौसी तऽ सब होइ छै। तऽ हुनका होतै तऽ हमर मब। खाली पर्सनल छै कियि मौसी छै ता दुआरे तऽ हुनका ओतयसँ तऽ नहिये बंन्द हेतै कियकि जब तक रहते तब तक ओ सब भेज दै छै । तऽ ई जे । सब के छै ने भेजे प कआकि ने देखिय मुकेशो भैया के ओतय -से जे छै से उ भेल रहे एखने मूड़न। तऽ ओतऽ स। गेल रहौ । बहुत स जा । हँ ओ आ एहन नहि छ एहन नहि छ जे नहि व्यवस्था। रह बहुते कोवथा प्पा म गेल रहन ख ल कहलकै क जे। मतल एगो तो मतल छत पर अलग। सुबह । ा केने रहे मतलब ओ अपना गेस्ट तेस्ट ले तऽ रंग बिरंग के पनीर तनीर वाला सब्जी तब्जी मिठाई सब- जे रह छै सेहो। केनाइ कचौड़ी तऽ। चुरा आ आ नीचा मे जे छै से अपन दही चूड़ा चीनी सब्जी बुनिया ई सब रहै।
आगा भ कऽ छोड़लक लोक के लफड़ा से मुक्ति भेटले ।
हँ ।
ह- ह -तऽ दिहोो पड़ै रह न ।
हँ झूठो के ओते मेहनत कऽ कऽ पैसा खर्च कऽ भेजू ।
आ चचाे बिियाहहो में भेज म । बाबा । सगुनो दिन बथओ दिन । उ दालि भात । आ अथिियो गेल रहै ओ जे खाजा बलसा ईसभ नहि ह कनिया गाँवसँ । तऽ सेहो हो । पठा देलखिन त ओहिमे तर दीदी। सब गेल रहथिन । दीदी की- की ओड़श द छै। हमर ओहि अगनामे मलब पञ्चोपसँ । बुझियौ। एना कऽ गेल राति मे तऽ गजबे कऽ देलकै लेकिन । आ कै दीिय से नहि छै नहि एत। खान बइ । चल बैसल बाहरब हम की केलहु छोला फल । लड्डू धूप मे नहि जाओ एमारा हँ ।
हँ । आ त मन द । एकदम पुता गेल लेकिन जे छै से । की करतियै तऽ अपन।
ह्म -ह -ह- ह ।
हेलो ह्मं।
एखन कुमो दियौ तरा जे च मछ तयल बुझलियै सब हमरा। अपननाबै ले बजबै हम जा। तीन छै ।
तोरा क के ल बन बो बझबै छ ई कोन नट। पटक भेल ल । किया ओकरा सभके अपना नहि बनबै आबे छै। नहि जो नहि देतो ख्याल आ दू दू पीस देत आ। नौकड़ बना कथी छै। ओकर सबके घरवाली सब महरानी छै।
नहि की कहै छै की कहै छै म ज तर देबै हम कहलैहे कह आ सब काज वाली हमही छियै छियै ने कहै किया रहबै ओन्ने खायब बना मुे सब सामने ज।
ह ई। तऽ आओर जेब कहीँ जे एकरा ने तू अथी कऽ कर बहुत बाजै छ ओकरा सङ्गे जे तू हँसीमे जा कऽ अथी करै छिय आओर दही ने कुर्सी बैसे लए अथिी दुलार करी ने तोरा तऽ इह चालि खराब छौ ई बहुत खच्चर मौगी छै।
फन केलकै। हम जान कनि उठ ले बझलियै। । ममाजी के फोन ममती दिय कहल अगर बजे छी नेखन त हम नहि एबै बास क कह तना तऽ हमहुँ नहि एबै नहि दियादनी हे त। फल्ला चिलला जा तऽ अहाँके हम काज करऽ लए आबू माय मम्मी हमर गरीयबैत रहै छै हमरा कहे छै कि हँ हमरा संघे तोर दियादी चुननी भ होत हमरा सं पटदारी कर तोरा के बोझ छौ तू बनाबे लए। ह आबै लए हमरा ककरो बेटी को दैय मरैत रहै छै त काज बाली। काज बालि के लगा लगा क। करै छी।
ह्म्म। तू जाय तू सीधा झड़। कहै जे हम नहि जायब हमरा से नहि बताब ई कोन नौटंकी बाजी भेलै भाय। भास्कर भ्याह मे बना देली जे भास्कर। भास्कर भईया में रहे जे दोसर बात रहे मतलब अथी कह। जे मर मर गेल राहतीन।
नहि दोसर बात तकर बात किछु नहि रह झूठ भाग कऽ हमरा बजलि कऽ। बुझलियै सब चाल चाल से बस। चादर के बनाबै ल मैाय हमर नहि ने जााद तऽ। सब तबियत खराब के नाटक। कऽ केऽ बजेलका मरै छै पड़ै छै कतो बनबेलका।
ह तऽ ओ कमे तऽ ईहो रहै ने। ने जे एकेटा मतलब एगो ते रहे छोटकी जे रहे छै ते अबिते ने छै बाहर ओ ते घरे में रहे छले आ बड़की रहे ते ते करता के घरवाली रहे।
नहि हमरा मम्मी के तखियो करल । पलगैर क बनतै ।
हँ तऽ ओ काज बाली नहि बनबैत छै। ओकरा नै माछ ताछ बनबे छै ओ कथी छियैं
नई ऊ खाली खै अबई छै
हूं उएह मम्मीमे कल कहै जे ई सब जे बाँटे छै आ तू सब जे बाँटे छी से ओ काज वाली किया नहि बाँटे छै ओहि ल। ओ त भाईग गेले जख़्ने बाटे के नाम ऐले। सुन लाग तऽ बाहर आ गेल ने। हँ
जे दीदी बैसल छै से लऽ जेबे एकरा हम जाईते नै छियै हम नहाईते नै छियै हम केकरो नोकर नैने छियै कुमुद दीदी के मम्मी के कऽ देलियई त ओकरो भाव खाइ छै मुंह पर जवाब देबै हम। माथा खराब केने यै सब सभहक नौक
ततेक बूझही एकरा त जे ममता दीदी छथ फेर तीनू गो अपने पुतहु छै तीनू
दू मिनट लाईने पर रह ओकर फोन ऐत
ऐना जे अहाॅं रूप सजायब यई कनियाॅं
कियै सभहक काजबाली हमहीं छि, छियै नै कहलियई कि जेबो नै करब खाय ले ओहन हम नहि खायछी हम अपने घर खाना एक अढिया बनााकऽ रखने छी। की कहल, सब चाईल छै बुझबो नै करई छै। आबो नै शीवानी काज एकोटा नहि, छोटकी दाईके काजमे सब खााय रहै बाबा हमरास काज करबै मम्मी तें पितैल मम्मीसं कहै कि हमरासे केओ पटेदारी निभैत हमर दियादीनी सनि हमरा से किये कोय दोसर के बेटी हमरा उनका ओत पाईन नै दैईऐ आ दोसरके माछ बनबौ, सब्जी बना दऊ। नै जेतई। नौकर के नहि जै दैछ खाई ले बजेतऊ साँझमे तऽ जैहैं, बनााव लै नहि जैकेछै एते गरमी में प्रान छोडा हूं
हेलो
बाजई छी दु मिनट रूकन
ऐना जे आहां रूप सजाायब यै कनिंया
बनेने नहि हम नहि खैब ओहन हमरा एते एततै लै छी दोसरके खोबै छी बजा बजा कऽ
ईहे नेतऽ एगो द दुगो माछ तऽ बनबके नहि हेतउ। एते लोकके बनेबी बाप रे पागले
ना ना बाद में हम कीयैबनेबैन, मम्मी और किया कहै छै एक किलो बनबै या पाँच किलो। ई कियै बनेतई तहम अपन अपना घरमे देख। एकरा ठारी नहि उठबै म्मी। मम्मी कहै छै। की से हमरा एतबे ने से ओकरा सब से कम पााय ये से हम अपना घर मे अपन बेटी के थारी ने उठाबऽ दय छी गड़िया के केना अपने सब काम करे छी मार कऽ अखन मजबूरी मे ओ कऽ रहल। दुनू माय बापी मारथि तैाद।
घरमे जखन किछु ओ करय लए इएह दुआरे ने एगो बेटाके जे मूड़न भेलए। जखन जखन कोनो विध होइत रहै जखन जखन तखन तखन जाइत रह यए आ घरमे आ कऽ सुति रहलैए। कियाकि हमरा घरमे जखन काज हयत। तऽ सभ हमही करब तऽ हम तोरा घरके किया कऽ दियौ काज नहि कऽ देबौ हमर घरमे पूजा रहै तऽ केओ नहि एलै जखन दस बार खुशहमद करऽ गेलै। तऽब ए ले सब तऽ। हमर ओखमे जन काज होतै तऽ हमहू किया कर दियऔ भार में जो।
ह्म्म । । ह
हेलो।
हम नै एबो। खाऊँ सब अहान ओ। बढ़िया हम काज्मी बाबा ख त ख खाय । अपने बना ली। कह कि नहि महे प। । से बना लिह तोरा अकेले नै खाए देबो। त ब मिलके बेटी दुनू त मिलऽ खाली है।
हँ ओतेक दूर ओतेक दूर के जेतै ओ हँ।
डूबेने छियै कीन कऽ यू पी एस सी वला मे डूबेने ने छियै।
हँ।
ह्म
छोड़।
ह्म ।
एक दिन और ने तू बनेने रहे जे ममताी खने रहौ कह तो भाय बजा खाेलको।
जा रेबो आ लड्डू ले नेबो लेने हए ने हमर नेबो आर हम खायब शरबत पियब पूजा दीसँ मङ्गलहुँ लेने आब बुझउ शरबत बना देब कि बच्चा हमर ल नेबो लऽ कऽ अपना घरपर धऽ एयलै ह पूज दीसँ एखन एगो नेबो मलियै हन। वएह लथि ने तोड़ै लए।
ह।
काल एगो नेमो दियऔ कि शर्बत बना कऽ पियऔ गर्मी लगे खाना नहि खुआल।
अरे तऽ हम एबो ने तऽ हमरा ले कहि हम लेनेब बिसरि जाइ छी हमहु आबै। काल में।
नेमोनको सम नेबो। एमहर ब छै पिठिया आर। कीन कऽ नहि ह ने बाजारमे कीन लियै।
हू।
। मोल हो गेल । लडडू बापले ऐसे बोलो गे लो अपना नेमो गुस्सा हो। शरबत बनाएंगे तुम भी पी ना। अचछा खाना पीना बैन गेल।
ऐ मम्मी बनबै छ हम तऽ घर मे। पड़ल छी य पेट मे बड दर्द होयए क।
रप बच्चा खैस परल।
अच्छा कान दुनू कच्चा बच्चा के एगो चुमा ल लही हमरा तरफ स।
चलि गेलै बच्चा दौड़ बढ़हा करै छै।
ह्म्म
लाखक लाख रुपैआ अहाँ डुबा देलियै हलुवाइमे पाँच सए रुपैआ आओ डुबा।
हँ। नहि तऽ हम ई नहि बुझलिय। मंगेलकै हन के ई सब मंगेलको हन की उ सब मंगेलको हन।
ईसभ ईसभ ईसभ बना छै। ह।
मगेलखिन हन ईसभ लेकिन बनै छौ। कुत्ता। से आ तू छी कर। कहलवइ वाह।
हँ नहि काज भाली। मनथी म एते तऽ। कहबै आ हमरा काज बाल किया कहलहुँ तऽ हमर माय लग नहि बजबै सर माय छोटा ने उचलै।
मैालंगत तूकी अ ब ग दली तखने चट मतार ओक। बे सीखाबै छै तऽ ओ ओकरा मोन बढ़ा बढ़ा कऽ ओकरा। भनै छी मोटकी मोगी के, हमरा सोहाए नै ओय एको रति।
आबै दियौ नै।
दियौ ने तोरा से किछ नै बजेतौ, तोरा से कि किछ नै बजैतो ओय दिन ते घर मे बैस के पूरा उझल कऽ अथी धेने रहौ तोरा से किछ नै बजाय रहौ, मुंह सँ हम बजतीये तऽ कहते की जै दोसर छै, दोसर के घर मे आब कऽ अथी बनै छै।
हू।
। रुक एगारह मिनट भऽ गेल करै छियै फेरो।
दू बेर बाबा के फोन आबि गेल उठाय ले छै।
ठीक छै, क-क हम कह करबो।